हेलो हेलौ
हेलो
हँ की हाल हे
छीये बढ़िआ आओर अपन बताउ
परीक्षा दे रहल छौ राँची में
ह राँचि गेेल हन
हू परसुए एलिये आब अयबै सोमवार संडेके
एक सप्ताह क बाद
खाना पीना आर भए गेल
आइ सोमवारी पेड़ नहि रहै
हँ हमहुँ सहले छियै
सहलियै बे तऽ सह रखना तऽ करछुल ले लेबै
हमहु बेर तऽ नइये कने खोजतियै तऽ नहिए देलियै खाली सहि कऽ रहि गेलियै हीयां तऽ कनहु किछ छेबे नइ अइछ करै तऽ जहाँ रुकलियै हन तऽ ओहि जे तनिक दूध आनलियै सबुरदाना आनलियै हन आयें चूल्हा पर बनबाय रहली नइ तऽ भुखले रहै पड़ते कुछो भोरे से नइ खेलिये
रहु आटत अ च
हँ एना ऑपरेशन देह हे गैस उस बनत तऽ खा लेति रहै कुछो बेचल नइ अएल रेहा बेचल तऽब ने करे छै गाम में हमे आम खेलियै तऽ पेटे खराब भए गेलै हमर लगे छै खाली पेट मे जे खा लेलियै ने से पेट खराब
मह
हूँ हँ नुनू आर बढ़ियां से रानीक बोला देलियै रहे की जे बौआ के स्कुल रहे कहलियै बोला दै छियै नहि तऽ खाना पीनामे फेर दिक्कत भे जैतै हबे अएलै रानी रानी छोटू दुनू अएलै र तऽ अभी रहै
कि करबेण करब नहि छोड़ि कऽ
हँ हँ बोललियै नहि बोलैतियै तऽ नहि आबै लए तऽ नहिए तैयार है बोललियै तब अयलै त तर गुड्डू के बोललियै कहलियै देखहो ने नहि आबै छै रानी आर बोलि कऽ थकि गेलियै तब गुड्डू फोन करि कऽ बाजलक मम्मी कऽ उ बोललै तब अयलै
आ
आ ओकर डर सभे ने रखै छै तब फेर अयलै हमे निकलय निकलय पर रहियै तऽब अयलै सभसँ देखियै बच्चाके कोइ देखयवला भए जाइ छै ने तब टेंशन नहि रहै छै आ कोइ नहि रहै छै बच्चाके देखयवला तऽ ब एगो हम इंहो रहै छी मोन हुएं लगल रहैत छै
उ बात तऽ छैबे करै
हँ उहां अभी फोनो कैली बोललियै तब अइलै केत्ता बोललियै तब अच्छा हूँ ह्म बड़की दीदी कुछो बोलबो करै रहता के करैया काम देखिये बौखलिये मिलते तभिये ने तुरन्ते थोड़े ने रखल रहै छै काम तुरत्ते थोड़े ने रखल रहै छै बेबी
काम रखल रहै छै
ह मॉल मे अभी नहि रखलकै कहलकै अगस्त सितम्बर रूम गेलै से खोजैल दुनू बहीन मिलकेऽ रूम लेते रहे हँ घर कियो रह तम हो बच्चाके कुसुम रखतै कुसुम नहि करतै
हँ तीनों रहतै
हँ इ किया नै बननाइ होतै बदमासी करतै खा की करबहो पहिने चाय बना कऽ पिलेबहो तैके बाद चढ़ैबहो सबुरदाना ह्म ह्म यहाँ चाइयो नहि मिलै छै दीदी घरमे चाय रहला चाय किछु इधर जादा दुकान उकान आर नहि छै देहाति इलाका मे कॉलेज रहै छै
मे केना रहबुहू
तब अभी दूध आनलियनि त अभी कहलियै चूल्हा पर चाय बनाबै तऽ बनाबै छथिन एगो लड़की के साथमे हुनकर मम्मी आयल छै
हमरा से अथी रहै लाइन पर वला हीटर लए लेतैर छोटका केतली चाय पानि सब छोटुआ के कहतहो र जाय लगतहो र त लेने जैतह र
नहि बोलहो एहिजा बरी दिक्कत होइ छै
लाइन रहै छैन तऽ ऊपर तऽ होइ ने जाइ छै ओहै न तोरा बोलैके चाही ने छोटुआ कहेके चाही जे छोटुआ जानै छै हमरा छै
जानतै र त बहुत हियां एहिजा रोज बारिश पड़ै छै एम साँझ पड़त रोज बारिश होत
अहिजा देखो न दिन आई ढ़ेर गर्मी रहै
नहि यहां तऽ अभियेसे लगल छै राति भी परतै पहाड़ी इलाका छै कथी
हमहूँ एक सप्ताह पाँच छओ दिनसँ छियै खूब लगल खूब
कोन छियै
लड़ल छिय खूब
ककरा से
भइआ
कथि लड़ाई कर लेलिए
लड़ाई क लियए ओ हममर भाइ नहि छी
हँ
ओकरे चारि हजार रुपा ललेलिएय कहलियै दए देबे ने करबै भैआ अपना ह बोल बस की केलकै दोकानपरमे मिलि गेलै अमरबा बस एकरासँ नम्बर मागलकै बस निकालि कऽ भैयाकेँ दए देल हमरा से एकबार पूछि लेतै तभी ने देतै
अमरबा नहि छै ओ बलिया बलीे बेटा
उएह खातिर केनाहु करि कऽ फेर हमर बात कहलियै फोन करहो कहू नहि लेले नहि छै तोरा हम एका महना मे दए देबऽ फोन केलकै ओकर बाद खूब गोस्सा आ रहै पहिले बो ले लेने छै एक दा ने दोबाराह छली आब कहै छै तो सिखा देने हबो जे कहूँ नहि लेबै
अल नहिंगे छै कोनो काम लगलै त ने ल ल
अे ई खनदान के ने
बड़कर आ बरकर हो ने अ ने बोललगै छै तब ने ने गाँवमे जल्दी ककरोसँ नहि लै लए चाहै छियै रपै कोइ ने कोइ कहित हजूठे के एनहि हमरो पैसाके जरूरी लगलै फेर हमे ओकरा बोललहु ओ ने कीनाम है ओकरा
पवनक कनियन
आ फेर हम न लेलियै कहलियै की कोइ कहि देतै चाहे वह कहि देतै चाहे ओककर दुलहेेक बस इएह इधर परी पप्पा हमर बराबरे जेबे करै छै गाँव आ तऽ झूठे हमे बात बोली ह बात ब आदमी के लापर्ची हो वह जल्दी नी लेलियए फेर जनद ने प छै आज कर आ कोइ लड़ाइयो लगबै ला एक सए रह तनी सोच समझ लियै की होते नही‌ होते मत पहिले बहिला तेल
नम्बर दए बला गलती छै एकबार पूछि लेथिेन ने जे नम्बर मांगे छ दी औ कि ने नही केहन कर्जा वाला हमर से नम्बर मागलकै हुनकर आइ तक हमे देलियै तनी समय पर लेट गेलै हे ने हमर सगरे अथी घ बुझ
नहि ने तीन चारि हजार रुपआ को बड़का चीज छै
ओहन
ह
उएह गोस्साँ उएह गोस्साँ फोन कहलियै नहि आब बाते नहि करबै एकराास जब दस पन्द्रह दिन बात नहि करबै
ह्म
फोन करै छै उठाय कऽ दए दै छियै बच्चा आरके जो बतिया
ह
बाते नहि करै छिय जोह तोरास से बात कयलाक के बाद हमराथी है
ह्म ह्म की करबै उनार तब तऽ झेलैए ने पड़ै छै
अोहे न उ उहा उपर सगीता सिन्हा भीरा बोललोह बच्चा वाला उ मे रहलो कोई कि नहि
नहि कहाँ पहि रहलै
ह एहन कि लेटके छोड़ै छै ने सबेर छोड़ते तऽ
एक मिनट रुकिये त